हेलो नमस्कार की हाल चाल छै
न प्रणाम प्रणाम ठीके छै अहाँ के की हाल चाल छै छै
हमहूँ बहुत बढ़िआँ छी भगवतीके आशीर्वादसँ
अच्छा आरो खाना पीना भऽ गेलै किछु नहि बैसले छी अहाँ
हँ हमरो खाना पीना एखने भेलैए तुरन्ते तुरन्ते खेेलू हैं हाथ धोनहु हैं वएह की खेबै मम्मी बनेने छलखिन रोट रोटी सब्जी भुजिया आमके अचार आमके चटनी छलै इएहसभ खेलियै
अच्छा चलू बहुत नीक अहाँके भोजन मिल गेल आरो अहाँ सबके दिस आम फड़ल छै कि नहि
आम तऽ बहुत कम फड़ल छले लेकिन हमसभ ओना खरीदे कऽ खेलियै एहि बेर गाछी तऽ जाइ छलियै मुदा खरीदेके खेलियै एहि बेर हमर नानी गाम तरफ छलै आम छलै फड़ल तऽ नानी हमर बेच लेलखिन आम ओतय सँ कनिक लयल छलियै तऽ ओते से कनिक मनिक खेलियै आब बंाकी आम मे तऽ सबस नीक मालदाह आम होइ छै अहाँ के
हँ हँ हँ हँ
तऽ हमसभ मालदह ऐ आम कनि खरीदलियै बाजारसँ आब ओतयसँ अखनो तक मालदहे आम खाय छी आ हम कनी कम आम खाय छी तऽ कनी नीक तऽ लागैए लेकिन की छै ने आममे होइ छै कनि आम होइ छै कनि गरम चीज तऽ गरम चीज से कि होइ छै हमरा मुँह मे कनि फुन फोका निकलि जाइया ताहि दुआरे हम चाहे छी कनि कमे खाउ
अच्छा हँ आरो तऽ इहो होइ छै ने एखन तऽ आम सभके तऽ ई भऽ गेलय यै जे मतलब एहि बेर तऽ आमे नहि भेलैय जादा जखन देख तखन सब आम मे पिलुआ सब भऽ गेलै कियाकि नीकसँ वर्षा नहि ने भेल अखन तऽ नीक से आमे नहि फड़ि पेलै एहि बेर हमरा सबके तऽ आमे नहि छै एको रति खरीद खरीद के जे कनी मनी खाय छी न हमरो सबकेँ गाछी सबमे कहाँ छै कलम गाछी मे खरीद खरीद कऽ कनी मनी खाइत छी भऽ गेलय
अहाँ कें जे बड़ छथिन ओ गाछी जाय छलखिन नहि जाय खे अहाँके जे बड़ छथिन ओ गाछी जाइ छल
नहि अहाँके नहि पता अइ हम एखन बियाह नहि केलिए अय केना बाजै
अच्छा बियाह नहि के उमर तऽ भऽ गेलै उमर मे तऽ काम नहि बुझा रहल छी
यौ एकरा पता छै की कहैत छै बुझलियै जे अपन जान पर च केँ लोकके फोन करू तऽ तऽ हमरा जानैत पहचानैत छी तें हम अहाँके फोन केलहुँ हें ताहि लऽ कऽ एना बजबय तहन तऽ भऽ गेलय तहन तऽ बुझि जायत जे अपना सब की कऽ रहल छीयै एकरा
कथी अच्छा अच्छा ओ तहन आओर धिया पुता सब केहन छैक गाँव घरमे आस पड़ोस केँ जे होइत छैक अहाँके आस पास केँ हयत धिया पुता सब छोट भाय सब तऽ हेबे करत तने ओ सब
हँ हँ सब बढ़िआ छै
अच्छा आओर खाना पीना भऽ गेल अहाँके
हँ भऽ गेलै हमरो अहाँके भेलइ
हम तऽ कहनेहे छलहुँ जे भऽ गेले तऽ कत देर पहिले कहलहुँ जे भऽ गेले
हँ हँ हमहूँ अपखने खेलियै यए कनि देर पहिले
ओर ई ई जे अथी छै जाहि पर अपना से बात कऽ रहल छी छियैक ई केहन लागल अहाँके
ई तऽ बहुत नीक छैक एक तऽ एक तरहसँ मिथिला केँ भाषा केँ मैथिली केंं बहुत अपना मतलब आगा बढ़ा रहल छी तऽ बहुत नीक बात भेले एक तरहसँ आर दोसर जे एक दूसरासँ से मतलब दुनू गोटा केँ बात करऽ केँ लेल बारह मिनट केँ ते प्राप्ति टाइम देय छै ई समय द रहल छैक अ तऽ बारह मिनट मे तऽ लोक एक दूसरासँ बात तात करते
तऽ ताहि लऽ कऽ जे छै से हमरा तऽ खासकर नीक लागल हम तऽ एखन नये नये ज्वाइन केलहुँ हँ दू चारि दिन पहिले लेकिन हमरा नीक लगलै
क हमरा जे छै से बुझियौ एक तरहसँ नीके भेलै आरो बढ़िआँ निकलल बात भेल हमरा एहिपर
अच्छा तऽ कम कॉलेज अहाँके
कथी
कायम कॉल अछि ई
ई तऽ हमर आइ केँ पहिले कॉल अछि मतलब तब अहाँकेँ एहि पर चारि टा फोन करऽ केँ मिलत एक आदमी केँ आर बीस बीस मिनट केँ अन्तराल पर हँ तऽ
अच्छा हमरा तऽ ई पते नहि छलए मतलब कि हमर शुरू भऽ गेलय हमरो ई पहिले कॉल अछि आइ की हमर पहिले कॉल अछि
नहि नहि हमर ओना कऽ केँ तहन तऽ तेसर कॉल अछि हमरा लेकिन लेकिन आइ केँ हमर पहिल फोन अछि
हमेशाे पहिले कले छल पता नहि छले जे हम
अच्छा अहाँ नया छियै ने अहाँ एखन जुड़बे केले हेबै हँ हँ हँ ओ होइ छै कनी आरो अहाँके चाय टा फोन करयके मिलत बुझलियै एक अथी मे चारि बेर अहाँ फोन हमरा कऽ सकै छी हम अहाँ चारि बेर बीस बीस मिनट के अन्तराल पर आर कथी नाम छै एहि पर अहाँ के ह बारह मिनट के टाइम मिलत बारह मिनट मे हँ अपन गपशप करू जते करै के अछि
स तऽ बहुत बहुत बढ़िआं छै
हँ आरो सब बताबियौ हँ हँ बहुत नीक छै मतलब मैथिली के बहुत जादा अथी कऽ रहल छै तऽ के एक दूसरा से बात करऽ के हँ हँ हँ हँ
हँ बहुत बहुत आदमी छथि जे बाहर रहै छथिन तऽ अपन मैथिली भाषा कनी बिसरलखिन हेँ हमहूँसभ उएह मे छी जे बाहरो रहि कऽ
हँ आ लोकके की छै ने आइ काल् अपन भाषा बाजे में बहुत शरम आबे छै सब कहे छै जे न ह मैथिली नहि बाजब हिन्दी बाजब इंगलिशे बाजब ताहि लऽ कऽ कनि एक तरह से ई एक तरह से ई कनि नीक भेलै जे अहाँ के अपन भाषाके आगू बढ़बयके लेल एकटा मौका मिलल तऽ किया नहि हमसभ एहिमे योगदान दियए एहिसँ हमरो अहाँके मैथिली अच्छा भऽ जायत अहूँ के नीकसँ बाजय आबि जायत हमरो नीक से बाजय आबि जायत चेक
नहि बात तऽ बिलकुल सही छै ओना बाजऽ तऽ हमरा अबैया मैथिली लेकिन ई जे आगाँ बढ़ाबयके बात छले एहि से हम बहुत जाददा खुशी छी बहुत नीक लागल सुन केे जे कियौ एरथ त ई ई चीज शुरुआत केलत हे मैथिली भाषा के आगा बढ़ाबऽ लेल न न ई बहुत नीक बात आओर हम कोशिश करबे कि हमहुँ आगा बढ़ाबी आओर किनको से अगर होइ तऽ हम हनका भेजबै ई चीज जे अहूँ ई चीज के अ प्रयोग करू करर हू अ थथि करू ह आओर प्रयोग करू अपन भाषाकेँ मैथिलीकेँ आगाँ बढ़ाबी मौसम त सब ते बढ़िया अछि मतलब क कुल मिला कऽ दस साढ़े दस बाजि गेल तऽ मौसम एहि दिन मे कनि फूही पड़ल छलए जे कथी जमझुमएल छलै आओर ज एकरती पड़ल फेर खतम भऽ गेल हमरा सबके तऽ बुझायल जे वर्षा होयत लेकिन वर्षा भेल नहि ह अहाँसभ तरफ केहन मौसम छलै
हमरो सबके तरफ तऽ बहुत नीक मौसम अछि
अच्छा तऽ आओर सब सु नबियौ तहन बियाह दान करै कहिया मोन छै कहिया करबै बियाह
नहि नहि आखान त नहि
अच्छा नहि बॉयफ्रेंड तऽ रखने छी ने ता दुआारे कहन हँ
की
प्रेमी तऽ रखने छी ने प्रेमी ताहि दुआरे
नहि नहि एखन नहि एखन नहि करबै आर कथी नाम छ ओकरा कहानू है जे अथी अ आरो सब कहियौ घर अगना केँ की सब हाल च ह तऽ गांवे में छी गाँंव सबके की हाल चाल छै
गाँव घर ठीक अछि मम्मी पापा सेहो ठीक अछि एकटा छोट बहिन अछि ओकरो आब बिआह करयकेँ अछि उमर भए गेलैय पढ़ै लिखैत छै नहि तऽ आब सोचै छिय बियाह कराए दियैक अपन आब जकरासँ करत
च्छा आ कहलहुँ हें जे आर सब बतबियौ कि हाल चाल सब
ठीके छै हाल चाल सब बढ़िआँ मतलब की चलि रहल छै भगवान केँ आशीर्वाद कह छै हमरो जायकें अछि आब दिल्ली पढ़ाइ करय लेल
अच्छा अच्छा
हू
चलू ई तऽ बहुत बढ़िआं बात अछि आरो जे छै से आम ताम तऽ अहाँ कहलियै खेबे नहि करैत छी अहाँ तऽ अहाँकेँ तऽ नीके नहि लागैए
नहि आओर कथीसँ पढ़ाई केने छी किछु अपन बारे मे बताउ जे पढ़ाई की सब केने छी
अहाँ एना किया बात करैत छियैक जेना अहाँ हमरा जान बे नहि करैत छै अहाँ तऽ सभटा बुझैत छियैक अहाँ तऽ हमर अपन भाय लगबय तऽ
अरे तऽ पढ़ाइ लिखाई मे नहि बुझैत छै कोन कोन सर्टिफिकेट अहाँ अचीव केने छियैक कोन कोन सर्टिफिकेट अहाँ प्राप्त केने छीयै कतऽसँ कोन कॉलेज एते लोग कें डिटेल्स नहि पता रहैत छैक। हँ तऽ अहाँ हम देतैल गेल पुछै छलहुँ आइ काल्हि केँ तऽ लोककेँ बहिनो केँ बारे मे नहि पता रहैत छै जे की करैत छै
ह हँ ह हँ अरे इएह सब आर यौ कथी नाम छै ओकरा आरो कहियौ घर अङगना के बात सब कहियौ कनि
घर अङगना मे तऽ
आइ तऽ जेना बुझाइ या जे वर्षा है
देखियौ हँ ई तऽ सभदिन बुझाइत छै जे वर्षा हत लेकिन होइत नहि छैक
हँ लेकिन मौसम कनि आइ बुझा रहल हँ हँ मौसम कनी बुझा रहल छैक मेघ तेघ तऽ लागल छैक देखियौ की होइत छैक हँ हँ आइ कनि गर्मी तऽ कम अछि क की होइत छै आगाँ हैत कि नहि
नहि हैत हमरा तऽ बुझा रहलहु जे नहि हैत वर्षा तर्षा कतहु बस एनाहिते बुझा रहल छैक कियकि वर्षा जे होइत छै ने तऽ मोबाइल पर आब जाइत छै ओ नोटिफिकेशन आबि जाइत छैक
अच्छा अच्छा
एखन तक ओहो नहि एल तऽ हमरा नहि बुझा रहल अछि जे वर्षा हैत अ बहु जाय ओ अलग बात छै लेकिन
ह नहि ने लेकिन मौसम एकदम ठंडा कऽ देलकय ह एतय बहुत नीक लागि रहल छैक नहि तऽ गर्मी से तऽ एकदम प्राणे छुटल छलैया बहुत गर्मी छै एहि बीच में तऽ आओर बहुत जादा गर्मी बुझाइ छै
खाना खेनौ अहाँ
हँ हँ हमर खाना पीना सभटा भऽ गेल अखने खाना ताना खा कऽ बैसलहु है तऽ सोचलिय जे कनि फोन पर बात कऽ लै छी
अच्छा तऽ एक दिनमे कतेक बेर बात कऽ सकैत छी अहाँ
एक दिन मे हमसभ बुछ चारि बेर कऽ सकैत छी चारि बेरु अहाँ कऽ सकै छी चारि बेर हम कऽ सकैत छी
अच्छा बारह मिनटके तऽ बारह मिनट तऽ हो गेलै